ह अपने काईट गेल हेलो
आर्या बात कऽ रहल छी हेलो हम बात कर रहल छी किया ने तब हमसब बारह मिनट बाद केलियै तऽ ऑटोमटिक काईट गेल नहि अऑटोमेटिक
अच्छा
टाइम प की बात करल जे तऽ ओ एकदम शुद्ध हिन्दी
बायो हँ चेलियए लेकिन हम त खाली नहि छी ह
हमरा लागल जे अहाँ कटि गेल मतलब हलो
नहि हमरापर फोन आबै छलै बार बार ह ह ले कटलहु ने अपने कटि गेल तो फेर कोनो उम्हर मे उठा लेलिय
अच्छा
हँ
हम कहले रुचियो के बतेबे एक आदमी के और भेजलियै य एक आदमी आओर टाइम पास लए अरे ओकरा
ई ऋतु ई ने ऋतु सिम्पीे बहिन ना
हँ आओर एक आदमीके भेजलियै यए ओकरा कहलियै डाउनलोड डाउनलोड कऽ ले हम अपन छै बहिन ओकरा ओ कहलाई राधा के न देलिये ये कि राधा के बंकी से एक्सपेरिमेंट केेले बात ह पने तऽ ओ हमरा खा जा ज नहि हमर दीदी के छलमे ते रह के ब क मीटि पता नहि हम पूछलियै जे ग ओ एऐले रहे तऽ हमरा कहलक जे दस पन्द्रह मिनट बाद करे छीियो हम एखन खाना खर खाना नहि खेल ह दिमाग काज नहि करऽ रहल है
हूँ
ठीक छै तू कर ओहिके बाद ओके मधुबनीमे रहै छौ ओहिके बाद ओ कयल जाै तऽ हम नहि उठेली आब कर कोनस
ओटा ने मधुबनीक गुच्ची क के बनबैया हम गुच्ची
हँ ओकरे हमरा नहि पता ओ हम आइ ओकरे मे देखलियै य ओ लड़की के लि हम हम नहि चलाबै छियै ने तऽ देख जौने हम मतलब यूट्यूब बेसी देखलहुँ तऽ हमरा नहि पता चलैय फेसबुक तऽ बिलकुले पसन्द नहिं हमरा
फेसबुक वग देख बु क के
नहि हम फेसबुक देखै छियै बस हम
ओ बुच के बेसी खल छी न एकदिन हम से मधुबनी मे भाय सगे जाय रयै तो बुच्ची के देखलियै तऽ कह छल लड़की वीडियो बनवे छै ब कहाँ एकमे से पहिले चिन्ते नहि छै
अरे एकटा ओ जे छै ने दिग किछु तऽ नाम छै ओकरामे चिहै छै दिगजय प्रताप नाम है छै हम ओकरा देखने हम ओकरा देखने रहियै महिला कॉलेज लग हम कहले ई ते निहात नॉन फेमस इंसान छै हस घरे केओ नहि रहे ओकरा आसपास जेकि स्टूडेंटके एते के परीक्षा रहै कियओ तो े कर आइ काल्हि सबे सोशल मीडिया चलाबै छै पर कैयो नहि ओकरा नोटिस केल हँ तैं तऽ ओकरा तऽ हम देखै छियै अच्छा खासा फॉलोर पुतलो दीदी के देखने रहियैनि ओकरा सगे वीडियो वडियो हँ
कुम तुहा मिठाइ देने रहथिन खााय लए ओकरा
हँ कह एले एलै त हमरा कहल ओकरा तऽ बहुत दैत रहियै इमहरो लग
कहने रहि देखनेठे डेली पोस्ट कयल करू तऽ नहि फुराइ छै त फोटोे पोस्टऽ ले छथिन ए आइ से बनायल
हुनकर बड़ो पगलाय गेल अरे आइ माँ कहै छल एना किया कहै छौ जीजाजी आ पीसा छ हम कहलै कि हमर तऽ आन ब पीसा छै दूर दूरके हम तऽ अपनोे किछु केह सकैत हँ
हँ
ओ मने पीसा लगथिन ने कहल कि जे हुनका ओ भस्म तस्ममे लगा लै छथिन ने
हू हू
त हम कह हुनका केओ जााके बताबनि जे हुनका ओ सब लगाके बूढ़ देखाय के जरूरत देख छै ऑलरेडी एजेट देखाइ छै
कैसै तैसो न बजा रंगी छै क रथ ने रेंग रंराग ऽ एखन ओहन तऽ नहि छनि
एकदम हुनका बुझाय साठि साल के बनेय के शौक छनि बुझे
बिलाड़ि केल बिलाड़ किछु छ पता ने हम बाटी मे देखलियै किछु करो हँ
अरे बिल्लियो सोचैत रहे छै ने जे किछु खा लेबाक चाही भूख लागि जाइ छै पचासासके
तऽ होर पवा फर हूँ
सभके देखैत छियै आइकाल्हि सोशल मीडिया चलाबैत सभ हमरा अगल बगलके सभ इन्फ्लुएन्सरे बनि जायत फेमस भऽए नहि रहल छै किओ जे केकररा नामपर कोनो काज ताज भऽ जाय से वला को नहि भऽ रहल छै